आवाज़ थोडी कटजी अचे थी। हलो हा थोड़ो तेज़ ॻाल्हायो आवाज़ थोडी कटिजी अचे थी।
हैलो
हा हा हाणे आई ॿियो सभु ठीकु आहे? तव्हां किथां जा रहंदड़ु आहियो?
जी मां राजस्थान जी। तव्हां?
असां कानपुर यूपी।
अच्छा -अच्छा ॿियो ॿुधायो कहिड़ो हालु आहे?
ॿियो सभु ठीकु आहे तव्हां ॿुधायो?
बढ़िया
अच्छा ॿुधो हाणे तव्हां हाणे मां छा कंदी आहियां?
जी
बस घर में आहियां।
अच्छा
अच्छा ॿधो तव्हां? लव मैरिज और अरेंज मैरिज में छा पसंदि कंदा आहिययो?
मां मां त ॾिसो जे सभिनि जी पंहिंजी पंहिंजी राय आहे जंहिंमें जो ख़ुशि हुजे।
उअ त आहे पर तव्हांखे छा पसंदि आहे?
मां अरे ही।
चार इंच तव्हांखे ॿार वरा आहिनि।
मां अनमैरड आया अना।
अच्छा अच्छा
जी जी
तरीक़े जा माण्हू अचंता न सम्झ में अचे कोन्ह थो ना हे ॼाण ता त्हयम कान पर असांजी ॼाण हिन एप सां ई जुड़े थी।
बिल्कुलु
ह न
जी
चलो कोई बात न
ॿियो तव्हां मैरिड आहियो?
हा हा कोई ॻाल्हि कान्हे।
जी ॿियो बुध?
त मतिलबु तव्हां अरेंज में मतिलबु सयोग कंदा आहियो? त लव मैरिज में छा दिक्क़त आ?
न मां ईअं कन थी च कान्हे मां मुंहिंजी तरफ़ सां बि चय भई अरे मूंखे करणी आहे बाक़ी अहिड़ो कुझु तान क भई लाओ वारा बि सखसफुल
कंदा आहियो इहा ॻाल्हि आहे न
न न मूंखे मां अरेंज कंदसि मां मुंहिंजी बि ॻाल्हि ॿुधायां।
तव्हां पंहिंजी थी ॻाल्हि ॿुधायो अच्छा अच्छा लेकिन अॼुकल्ह जा ॿारक करनि था त इन में मुंहिंजी राय इहा आहे। हा छा चओ था?
सभि जो प्रयो आहे हलो
तांॼी पेंॼी राय तव लेकिन अॼकल माणू। करन ता त इन में कोई बुराई त काने।
हा त मां उयो ई न सॿिन ॼो पांॼो पांॼो रायो आये। सॿिन ॼो पेॼो पेंॼो वीचार आ मां कें ॿि ख़िलाफ़ न आयां सॿिन ॼी पेंॼी-पेंॼी सोच आये।
बिल्कुल-बिल्कुल सॿिन ॼी पांॼी पांॼी सोच आये लेकिन अॼुकल ॿार करन ता त हिनमें कोई। मतलब अगर पांॼी पसंद सां करन त त हिन में कोई हो काने। क कल को माउ-पीउ खे ब्लेम त नथा करे सघन तूं मुंॼे एड़े छोकरी सां विआउ कराए एड़े छोकरे सां विआउ कराए। त हिक इअ ॿि मतलब आहे। अॼकल ॿार बाहर पढ़िन ता त पढ़न ता त भई जॉब ॿार करिन। थता त हिक ॿेए खे पसंद करे वठन ता त। बस सुठो हुअणो खपे पाण में अंडरस्टैंडिंग थियणी खपे त मांॼी। त ईयर आये त कोई प्रॉब्लम काने। आहे छा न है ना छोकी ॿाहर पढ़न था ॿार त करन ता। त बाक़ी बस मां चयां ती ॾिसी ॼाण पत। ताल करे करेन त ज्यादा सई आ पर प्यार में माणू अंधो नथ थि न की कोई सां ॿि करे वठे।
ॼी जल्दबाज़ी में कुछ ॿि कम न करण खपे चाये उ वरी अरेंज में हुजे चाये लव में हुजे। ॿिनिन में जांच पड़ताल सुठे सां करणी खपजे।
न-न सई ॻाल आ भई ज़रूरी त काने की असांजी अरेंज में ॿि मतलब। मतलब सॿॼी निॿॼी अचे ती पर हुनॼी ॿि जांच पड़ताल माणू करे तो तॾि ॿि अॼकल। हाणे छोकरे खे चओ छ छोकरी खेे।
न
थोड़ो ईगो त आहे ई न भई।
बिल्कुल तां कुछ ॿि करो निभाए निभाइण सिखो मेन आए।
बस
भई ईअं न आ की भई तां अॼ त ख़ुश आयो कल उतां चयो असांखे समझ में कान ती अचे ॻाल ईअं न थियोणो।
बस न बस इयो ई इया ई ॻाल आ। मां तांखे सम्झाइण चांती मतलब करेन ॿार पर सोचे समझे करन मांॼो। चवण ॼो मतलब इय आ मतलब मां। मूंखे पांॼो ॿेटो आ त मां तांखे ॿुधायां ती।
जी-जी-जी
ह ना बाक़ी हुनन ॼी मर्ज़ी। अगर पांॼी मर्ज़ी सां करन ता त असांखे काई दिक्कत काने।
बिल्कुल-बिल्कुल तांखे हिक ई पुट आये न?
हा हिक पुट तां सां पैंरों ॻालाइण थियो आ छा मांॼो।
न-न-न
न अच्छा हेॾा माणूअ आयन हिनमें हेॾा। जुड़यल आयन त समझ में त जेंस सां ॻालाइण थे तो ॻालायूं ता। हाणे अन मेरुन मैरिड सुजन एजेड हुजन सॿिन सां त ॻालायूं था न म
हा-हा तांॼा पूरा थी वया कॉल छा?
हा कॉल पूरा थया पर हाणे मतलब कोई करे तो सघे।
मुंॼो ॿि इह तां सां आख़री कॉल आ पो मूंखे माणू करी सघंदा।
कोइ दिक़त, हाणे जेको आहे ठीकु गीता भॻवान जी कुरलियूं तय कयूं था बसि ॿियो छा?
जी। तव्हां में छा कंदा आहियो कुझु कंदा आहियो?
न न मां त कुछ
हाउस वाइफ ई आहियो न? तहांजी छा आहे? अरेंज, लव?
माँजी त अरेज आ।
अछा अच्छा
न मां कुझु कुझु कंदी रहंदी आहियां जैसे योगा क्लास वलास मां वठंदी आहियां साथ में कंदा आहियूं।
इनौड़ीबल
कुझु न कुझु मां कंदी रहंदी आहियां।
अच्छा सुठी ॻाल्हि आहे।
त मूंखे पंहिंजे हेल्थ जे प्रति ॾाढो मां कॉन्शियस आहियां।
न न सुठो, हुजणो बि खपजे।
हा मां ॿियनि खे बि इहो ई चवंदी आहियां की अॼुकल्ह जंक फूड माण्हू वधीक खाए थो त उ ते पंहिंजो थोरो कंट्रोल करे और
पैकेजड फूड, जंक फूड
अरे हा भले अॼुकल्ह ॿार जिम वञनि था त इहो बि ॾाढी सुठी ॻाल्हि आ पर सवेल उथजनि सवेल खां उथजनि त ज्यादा सही आहे न हाणे ॿाहिरे हिकु बजे देर सां उथण सां त, ॿार जी हेल्थ त ख़राबु
बिल्कुलु बिल्कुलु राति जो लेट ताईं मोबाइल हलाईंदा त पोइ उथंदा किथां सुबुह चारि पंज लॻे। इनौड़ीबल
त असां सुबुह सां उथी करे पंहिंजे कंदा आहियूं त मूंखे पंहिंजो पाण खे सुठो लॻंदो आ।
सही ॻाल्हि आहे ख़ुदि मनु ख़ुशि रखिणो खपजे भई ऐं हेल्थ त मेन त।
खाइण पीअण में बि मां मतिलबु आालतू फालतू चीज़ा न खाईंदी आहियां मतिलबु की माखे पंहिंजे सां अगरि मां अगरि मुंहिंजो चवण जो मतिलबु अगरि इंसान पंहिंजो पाण सां प्यारु करे थो त दुनिया सां बि प्यारु करे सघे त हिन सां पंहिंजो पाण सां पहियोे माण्हू प्यारु करणु सिखे।
सही ॻाल्हि आहे, जी जी जी बिल्कुल। इनौड़ीबल
पंहिंजी हेल्थ सही रखंदो त ॿार बि ॾिसी सिखंदा ऐं न
जी
या मम्मी करे थी हिनन उमिरि में त मां बि कया
बिल्कुलु जी जी जी जी
त मूंखे थोरो सो हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा आहे त मां खान पान में बि ओटस वोर्स हीअ सभु वधीक खाईंदी आहियां।
सुठी ॻाल्हि आहे। मुंहिंजा वार ॾाढा था झड़नि। मां, मां छा कयां मुंहिंजे वारनि लाइ?
त तव्हांखे विटामिन डी, वी ट्वेल्व जी कमी त न थव?
मूंखे कहिड़ी बि शइ जी कमी कान्हे मालिक जी दया आहे। पर ॾाढा ता मुच मुच, न न मूंखे कुझु बि कान्हे।
न थींदो ती कंहिंजी कमी सां थींदो ती।
मां सभु जाचूं करयल आहिनि मुंहिंजी। सभु मालिक जी दया आहे खाइण पीअण असांजो फ्रूट जो ख़ुदि जो आहे त फ्रूट भाॼियूं ऐं ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह कहिड़ी बि ॻाल्हि जी कमी कान्हे खीरु खीर सभु मां सुठे ढग सां वठंदी आहियाँ, ॾाढा मुच ऐं मुचा ईअं वार ॼणंदा आहिनि।
हुननि खे रगुड़ डेली सुबुह शाम सुबुह शाम केतिरा बार बि जॾहिं वेह उ इहो रामदेव बि ॿुधाईंदो थी ॿिन्हिन नाखुन खे ख़ूब रगड़ो। और मेथी जे पाणी सां इ्प्रे कर।
अच्छा मेथी जे पाणी सां डेलली स्प्रे करणो आहे।
बिॼाऐ करे उनजी पाणी सां स्प्रे कर उन में ॿ टे लौंग बि विझी रख।
अच्छा बॉइल वॉइल कुछ न करिणो आहे न।
न न बस बिॼाए रख मेथी रात जो वझाए सुबुह त पंहिंजो पाण फुली ईंदी आ। कुछ माण्हू।
भई जंहिं डिह मथो धो इंदा आहिन त उहा मेथी पीसे करे उन में ॾही मिलाए करे बि लेप लॻाए रखंदा आहिन ॿार वारन ते। पर इ्प्रे करण सां वारन जी ग्रोथ वधंदी आ।
डेली करणो आ स्प्रे?
हा डेली करे वठ हुनमें छा तुंहिंजा ज्यादा झड़ाई था वार। और हिक प्याज जो बि रस चवंदा आहिनि। प्याज़ मतलब इहो छा चइबो आहे। बसर जो रस। ओ रुई में डुबाए करे रस कढी करे रुई में डुबाए करे ईअं ईीअं हणी करे पोइ मथो धोई छॾियो।
अच्छा।
हा थोरो हे सभ बि कर बाक़ी हाणे अगर काई। भई हाणे लाइ कॾहिं कॾहिं टेस्ट करण सां ई पतो पवंदो आ न की छाजे विटामिन डी बी
बी ट्वेल् डी वी सभ मुंहिंजो चेक कयल आहे। ऐं सभ मालिक जे दया सा सभ नॉर्मल आहे पहिरीं हुई दिक़त पर हाणे कान्हे।
चेकअप माण्हू चवंदा आहिनि कराईंदो रहे त ज़्यादा स तुंहिंजी त ख़ैर ऐज घट। हूंदा आहे लेकिन असांजी ए सां माण्हू चवनि था की भई हाणे। चेकअप वेकअप थोरो थोरो कराईरो खपे। त वार झणा त असा मां ॿुधो आहे। की त माखे थायराइड आहे त थायराइड सां वार झरंदा आहिनि चवंदा आहिनि। पर मां कंट्रोल करेियो आहे पंहिंजो भॻवान दया सां टचवुड कयां। मुझा वार न छॾंदा आहिन। खान पान पंहिंजो हेल्दी फूड ई मतलब जैसे वरत। दी आहियां सभु जंहिंमें लॻंदो आहे की सॼा विटामिन्स। प्रोटीन सभ हजें त मां उहो ई खायां। छा ॿारनि खे घर में सभिन खे मां उहो ई खारायां। जैसे मां ओट्स चीला ठाहींदी आहियां त मां दाल चीला ठाहींदी आहियां त मां चवींदी आहियां सभु बिना खां पान। प
हा।
बार बार अलॻ अलॻ नाश्ता वास्ता मंदा आहिनि।
सही ॻाल्हि आहे।
उहो ई खायो त खाइण पीअण जी त भॻवान जा असां कोई असांखे बि कान। फल फ्रूट त मां आएडिन वठी ईंदी आहियां।
असांजी त ख़ुद जी दुकान आहे होलसेल जी
फलन जी?
हा
अच्छा
मंडी में कम आ असांजो त
अच्छा अच्छा, त छा छा मतलब सादा फल रखो?
सॼा फल सॼा जेतरा बि आहिनि न सभ।
त पोइ बढ़िया आहे भई कुछ बि कॾहिं खणी खाओ
जी, असांखे कमी कान्हे मालिक जी दया आहे पर अलाए छो शरीर में कमी अलाए छा आहे मुखे समझ में ही नथो अचे ॾाढा था वार ॼणन।
हूंदो आ जंहिंजे घर में हूंदो आह उहोई उन्ही
न पहिरो मां कान खाइण जी कन्दी हुअसि पर विच में मुंजी तबियत ख़राब थी हुई त पो वापसि शुरू कयो आ सभु रुटीन में आ मुंहिंजी बढ़िया आहे मां रोटी बि जल्दी खाईं दी आहियां शाम जो बि, ऐं सुबुह जो बि जल्दी खाईंदी आ सुबुह जो बि जल्दी खाईंदी आहियां नाश्तो न करे करे रोटी खाईंदी आहियां सैलैड खाईंदी आहियां पूरो सुबुह जो उथी उहो ड्राई फ्रूट्स पुसाए रखंदी आहियां राति जो हू खाईंदी आ
न न इहो सभु करणो खपे मां त मां बि सभु कंदी आहियां मांजो सुबुह जो इहो ॿधियलु आ की हलको नाश्तो जीअं स्टीम वारो जीअं भई जीअं माण्हू इहे ओट्स खाए या दाल जो चीलो या इडली हलको बिल्कुलु पोहा हे सभु और ॾींहं वरी ॿारहें हिक लॻे असां फल खाईंदा आहियूं।
जी
फल ज़रूरु मतिलबु हाणे जेका जेंन्स वञ निकंदा त ॾेई रखंदा आहियूं मतिलबु मां कटे शटजे पो हूंदो आहे जीअं त ॾेई रखंदा आहियूं। जीअं जीअं हूंदो आ तंहिंसां बाक़ी ॾींहं जी बि भाई खाइनि था रोटी पोइ
जी
शाम जो बि माण्हू मखाना- वखाना खाए थोरो तरे
थोरो हेल्थ के भई बिस्किट बिस्किट खां त सुठो माण्हू इहे सभु खाए